हूं की हाल समाचार?
ठीक छै दी।
ठीक छै दीदी। आनन्दी के की हाल समाचार छै?
ठीक छै, दुनू बाप-बेटी कै कै करय छै।
पढ़ाई भऽ गेलै से ओकर?
हां क कहलियै त चूरा-भूजा वैह खा लेलकै आब कहै छै नही नै हम नै खैब रोटी हम नै खैब।
हां लिअ अहाँके मेहनत बच गेल।
कह कत्ते कनी के बना दै छी खा लिअ हे प्लीज, गोड़ लगे छी। हें कहलौ नै एक बेर नै खैब ठीक नै खाउ।
तै नै मेहनत बैच
हां पता हे पता हय भाभी की कहू
भूख लागल छलै तऽ साढ़े नअ बजय छै। कनि बैगन बला सब्जी नै छलै मतलब चढ़ले छलै प्याज कहलके भूज दय ल देलियै त कहै छै आब भर पेट उम्म खाअ के वैह पैड़ रहलै हम कहलिए जा दुकान बढ़ा के ऐल छीयै तऽ हां।
हुं।
नै खैब वापस से भऽ गेलय भैर पेट खा लेनय छीयै। कहलिए एकोगो रोटी कम से कम खा लेते बनेेलखिन्ह मम्मी शौख से।
अच्छा। तऽ नै खेलकै।
कहय छै नै अभी नै खाएब आ भैर पेट उ खेलके आब कहय छै नै खेबय।
हुं पहिले जैसे दुलारे थोड़ी
केना अभी ठाकुर जी कहलक एक बेर कैह देलीयौ नै खाएब तै नै खैब भायो कहय छै। ख लिअ नै भैर पेट आब नै खाएब तै नै खैब की कऽ सकय छीयै मरदावा सबके।
सही बात कहबै बेसी अपना मोन से कहबै की खा लिअ खा लिअ बड़ नीक दुआरे आब खिसयाइए लागत
हां सही बात छै।
हुं एते प्यार से कह देलिए खा लिअ प्लीज ठाक कुर जी खा लिअ नै बना दै छी त नै-नै खैब तऽ नै खैब
हां।
हुं आभी बहुते
चिचयाये लागय छै, हँ तऽ।
ह
अभी करैत रहू करैत रहू तीस गो मतलब रहै छै। तऽ हँ पच्चीस छब्बीस गो करेय पड़त। अहाँके करय पड़त पच्चीस छब्बीस गो आ फेर उठाबहो पड़त पच्चीस छब्बीस गो। एतेक कर पचास गो हँ पचास गो रहै छै पूरेबाक।
त तब मतलब कहके मतलब पचि चीस गो फोन उठेबै आ पच्चीस गो फोन करबै।
हँ दुनू मिला के रहे छै पचास गो करैय के।
ओ अच्छा अच्छा तऽ ओम्हर कते भेलैया?
ओम्हर बारह गो कहलियै भैल।
हँ।
हुं, अच्छा हमरामे?
हँ हँ।
नहि हम नहि गीनलियै।
अच्छा हमरामे अठारह गो छै शायद सत्रह अठारह गो।
अच्छा।
हु अच्छा।
हम नहि गिनलियै अभी।
अच्छा होऊ अखन बात करै छियै अपने जबी पूरा भऽ जेतै पूरा भऽ जेतै की।
हँ हँ अप अपने भऽ जायत ने एक सौ अस्सी मिनट पूरि जेतै तऽ अपने बंन्द कऽ देतैय।
हँ।
हूं। हम तऽ कनि अपन दोस्तो सबसँ बात कऽ लय छियै।
बड्ड नीक करैत छी।
हँ तऽ अहाँ ने आंटीके जोड़ि लेब बेटीके जोड़ि लेब सभसे बा तऽ ओहि मे ई फायदा छै जेना अभी हमरासँ बात कऽ लेबै
एकटा बात कहू तऽ एहि एक नम्बर से एते आदमी से बात कऽ सकैत छियै।
हँऽ।
आँय।
अभी जेना हमरास बात कऽ लेलियै न
हँ।
सुनू अभी हमरासँ बात कऽ लेलियै। तऽ अगर आंटी जे जब जे आंटी के जे जब शुरू भऽ जैत ना।
हँ हँ।
फोन कटत तब आंटी के कऽ लेब आंटी के फोन कटत तब ओकरा कऽ लेब फेर दोसर तेसर आदमी के कऽ लेब।
अच्छा हम उहा आंटी के कहलियै एक नम्बर से आंटी नहि बात कऽ सकैत छियै।
नहि कितनो आदमी पचासो आदमी के कऽ सकैत छीयै।
चलू चलू तब तऽ मस्त तब तऽ सुपर।
एगो नम्बर से पचासो आदमी से अहाँ बात कऽ सकैत छी ओहि लए कोनो दिक् ओहि लए नहि कोनो बात हय। ओनाहि तऽ तऽ होबे कर छै लोक के आदमी अहाँके पास आदमी नहि ने हय तऽ केकरास से बतियेबै हमरे से ना।
आ हमरा होइ छलै की जे हमरा मतलब सीम बदलऽ एक सीम से एके आदम से बात कऽ सकैत छियै।
नै कतबो आदमी से कऽ सकै छियै बात।
हू
आब हमरा से कऽ लेली आंटी के चालू भऽ जायत तब आंटी से कऽ लेब।
हँ हँ।
टी बीस मिनट के बाद करबै नहि हमर फोन कट जात तब आंटी के कऽ सकै छी, आन फोन कटि जाय तब ओकर बेटी के कऽ सकैत छी। तब बारह दुनी चौबीस भऽ जेतै ओनी तऽ फेर दोबारा हमरा से मांगत तऽ फेर दोबारा हमरा से कऽ सकैत छी चाहे हम अहाँके कऽ देब चाहे अहाँ हमरा कऽ लेब, तेना
अच्छा एते कॉल पूरा भऽ जेतै सबसे बात क करे तुरत भऽ जेतै कॉल पूरा। ओहो। अच्छा एक आदमी सँ कॉल पूरा
से बात केलियै ने जेना हमरा से बात केलियै ने तऽ बीस मिनट के गैप रहना चाही, हँ।
फेर फेर एकर बाद हम फोन कटबै अहाँके त फेर दीदी से बात कल फेर आंटी
हँ फेर ओकास से दीदी के कटत तऽ आंटी से कऽ लेब। फेर फेर सबसे फर्स्ट मे जेकररा से केने रहब फेर ओकरा से क लेब चाहे ओकरे कहबै कि आब हमरा करू, फेर दोसर से केने रहबै तऽ ओकरा कहबै, हमरा करु फेर तेसर के कहबै, हमरा करु फेर फस्ट जे सब सँ पहिले बात केने रहब ओकरा करब।
अच्छा आ फेर वैह तऽ, अच्छा ठीक छै काल्हि
फिक्स तेना छै।
ओ, सैह देखियौ हम की कहै छलियै जे नहि हेतै एना
नहि नहि किया नहि हेते सब से बात भ सकै छै, बस जेकरा मे ई ऐप रहतै ना
हू हूँ।
ओकरा से भ जेतै।
काल्हि हम, काल्हि हम इंस्टॉल कऽ दै छियै हुनका अंकल जी मे हुं।
ह तऽ बढ़िआ रहत।
हां। अच्छा।
आ देखलियै अहांके कतेक मतलब कॉल बर्बाद भेल न। भऽ भऽ नै गेलै एहिमे, कनि कनी देर बात भऽ के कटि जाइ छलै, एक दु मिनट बात भऽकऽ। कनि कैट जाय छलै।
बहुते बर्बाद भेलैय नै तऽ बेसी पाय एल रहितै।
बेसी पैसा ऐतैय मतलब कनि देर बात भऽ जाइ छलै दु चारि मिनट आ कटि जाय छलै। कैए गो काॅल एनाते भेलै।
एक दिन तऽ तीन बेर चारि तीन बेर दु बेर तीन बेर कॉल फॉल्स भऽ गेलै।
ओही ने तऽ ओहि सबके वजह से एना तऽ गिनतीमे तऽ आबि जाइत छैय कि हं एतेक भैल।
आ तऽ तऽ बात तऽ भेल रहै छै नहिेए, पैसा कट कटे नै छै मतलब एबे नै करै छै, जब बात नै होतै तऽ पैसा कथी के देतै। आ जाहिमे कनिको बात भऽ गेल रहै छै दुयो चारि मिनट ओहिमे दु रुपया, चाइर रुपया, पाँच रुपया, दस रुपया देबै करैय छैय। आ जैयमे बाते नै भेल रहैय छैय पुरा जीरो रहै छैय ओयमे कतऽ से देतैय? ते पाय हुं, तैय दुआरे तऽ अहां त गिनबय कि हमर एत्ते काॅल भऽ गेल। अहा के अठारह सौ रु- पैया जब नै एत्ते नऽ
हं-
स्क्रीन रिकॉडिग कऽ के हमरा भेजब, मतलब ओ हम बादमे बता देब। जहिया ओहन टाइम एतैय, नै एत्तै अठारह सौ रुपैया तब तऽ हम भेज देबैय जे हमरा कहने छलैय फेर ओहो ह-अपना ऊपर वला के भेजतैय। तऽ फेर अहांके और देतै कॉल करयके लेल।
ओ-
लेकिन अठारह सौ रुपैया पूरेबाक छैय।
अच्छा।
हुं चाहे जेना
हुं-
नै पुरल रहतैय अठारह सौ तऽ फेर और देते उ। ओते फेर बढ़ेतय कहतैय काॅल वला और
जाउ ने दऽसे दिनके तऽ बाते फेर तऽ अहां लग हम एबे करब।
हं। दस दिन मे भऽ जेतै तऽ ठीक आ नै भेलै तब तऽ एतऽ रहबे
हं- हं -हं नै तब तक पुराइए लेब जैह सैह भऽ जैत।
हं।
हं, अच्छा। वैह हम ठाकुर ठाकुर जीके कहैय छलियै एना बजबैय मैथिलीमे की ठीक छी? तैं त हम बजै छलियै जे हमा हँसी लागैय छलैह ओक्क बात सुइन कऽ
आब त- से तऽ भैया के कहब भैया कहलकै हमरा से, मतलब बात करब तऽ वैह कलियै भैया सबके जे हमरा स- अपना दुनुके तऽ होबे न करत मैथिलीमे बाजल एक दुसरे से- नै होते हिन्दी बजाइए जेते। केतनो करबैय न तऽ बजइऐ जेतै। हां
अच्छा बौआ कनैय छैय।
वैहना
हूं, तब खाना- पीना भऽ गेलै?
हुॅं हमरा तऽ छल भूख लागल तऽ कनि प्याज के झखा बनेने छलियै, तब तऽ सब्जीक के नय छलै कोनो अथी बुख लाहल चल कहली नै?
हँ-
आ भैया एलय त कहलकय कनि प्याज भुज दैला हौआ ले चिचियैलगलय भुख लागलै- भुख लाग- एकबेर खाना खाय छियै त की हेतै? एक बेर, दु बेरजे खाइ छै से फेर् दुबारा नय एलययै खाय लय।
बाप रे, एनाहिते त ठाकुरोजी के छे, ए-कहैत कहैत रहबय खा लिअ, खा लिअ तऽ नय, घर मे बैठल- बैठल भूख लगय छै आ कमजोरीऽ
कत गेलै एकर मम्मी?
कते कानै छै?
बौआ के मम्मी के ध्याने नै बेचारी के।
की कहु ओ बेचारी बरे ल के परेशान है।
आ उ जानि बुझिक एकरा परेशानी करैत रहै छै। प्रीतिका नै छलैया?
हँ बर ला नै फोन उठबै छै ब्लॉक क देने छै तै ले।
बाप रे बा हे जानि बुझ क एकरा परेशान करैत रहै छै लेकिन ओहो जे कहियौ।
ओहो परेशान करै छै इहो अपन परेशान होइ छै।
हँ-हँ बिलकुल ठीक।
ओहो इग्नोर नै होइ छै कर ले एकरो बर्दाश्त नै होइ छै।
हुं-हुं-हुं।
की कहबै इहो दस दिन छोरि दै न, इहो जे दस दिन छोरि दू दिन छोरि दौ न, अपने ओकर ठेही बहार जे
हुं।
दीदी ए
अच्छा नै
बच्चा कानि रहल छै, ओकरा दिमाग कान में आवाज नै जा रहल छै।
हं उहा ने
भैया बला बात गेलै कानमे।
हँ।
खिसिएला त
ह
भैया त आइ खिसियाक कहलकै की से हम रुक ककरो फोन नै उठबै हौ न? हम फोन करै छियै वरुण ठाकुर के हमर फोन नै उठेतै? हँ त मम्मी कहलखिन जे तोरा हमरे सप्पत हौ, नै करही। कहलकै हम अभी फोन करबै त ओ अभी उठेतै, सही बात। तभैया फोन करतै त उठा लेतै। आ कहितै जे एकरा ल, कहै छलै जे हम कहबै एकरा ल के जाउ। आइके आइ ल के जाउ तहि ला त, मम्मी कहलखिन तोरा हमरे सप्पत हौ, तों छोरि द नै बुझै छियै, की कहतै देखही सब ओकरा भगाबहे पर लागल है।
भाभी बाप रे बा हुं-हुं। आओर बेचारीे के ओ त दुःख भ जेतै हुं-हुं।
कहतै, कहियो मारि पीट हेतै, कहतै एंह ओत त भाइ मारै हौ, बाप मारै हौ, सब भगेबे करै छै, कहतै कि नै? कहतै है न
सब जगह के की कहू?
तै दुआरे मम्मी कहलखिन जे तू नै कही। शिवमो भैया बला मोबाइल सं केलकै फोन नै उठेलकै?
बताउ त? एते ओकरा मतलब घमंड भ गेल छै?
बाप रे बाऽ
आ त बेरिया में मतलब शाममे साँझ टाइम मे
हूँ
केने छेलै कोनो दोसर नम्बर से फोन त खुशी के तऽ आदत बुझते छि मोबाइल के आवाज कऽ दै छै पूरा कम,
हँ, हँ।
तऽ उ देख लेने छलै मोबाइल के आवाज कमे क के ओ छोड़िक चलि गेल रहैय। हम ओनी आरती करे छलियै हमरा की पता जे मोबाइल आवाज करबै तऽ हम घरमे एबै देखे ला? तऽ हम नहि देखलियै ओ एलखिन तऽ कहलखिन हमरा से भाभी फोन आयल छल तऽ आवाज बढ़ेलकै त हम कहलै बाबू हमरा नहि पता जे खुशी मोबाइल देखने छल तऽ के आवाज कम होते तऽ नहि सुनली तऽ हाँ से आवाज तऽ बढ़ेलीये, नहि ओकरा पर हमरा पर किया करत।
अच्छा प्रिति
प्रिति पर हम आइ बात करै छलियै अपन दोस्त से एहि ऐप से तऽ ओ अपन अथी की कहै छै ओकरे मोबाइल देखलक प्रितिये बौआ के
ह हँ एकरा बात हमरो मोबाइल मे एनाहिते एनाहिते आवाज कमऽ क के ठाकुर जी जे रहै छलै ओ तऽ तऽ फोन कर छलै तऽ सुनाइये नहि दैत रहैै छलै।
आ एकरा पर ना हमरा एगो आदत बड़ खराब लगे या कतौ से बौआ ढहना के आएत एते मोट के पायर मे रहत लागल एक तऽ चप्पल नहि पेनहत ई आ बिस्तर पर पूरा मट्टी मट्टी मट्टी को दै छै पता राइत के अते गन्दा गन्दा सब डरावना डरावना सप ना देखे लगै छी जे की कहू।